हँ हँ हँ तऽ
तऽ ओतहे अहाँके राजनगर मे अहाँके भव्य मंन्दिर सब छै ओतऽ अहाँ जेबै तऽ ओतय अहाँके अलग तरहक सुकून भेटै छै। अपन सबके मिथिलापन मे अलगे तरह के अपनापन छै एतय अहाँके विशेष प्रकारक भोज भात भेल ओ भोज मे लोगक लोकक स्नेह देखल जाइ छै चारि चारिटा लोग बैसि कऽ केना हँसि कऽ हँसी फटा कऽ कऽ खेनाइ खाइ छथिन एक दोसर के ओहिमे खेनाइ नय। परसल जाइ छै अपनापन परसल जाइ छै ओ भोज मे जेनाकि मिथिला के प्रसिद्ध भोज अय अहाँके चूड़ा दही तऽ ई सब
हुँ
देखै के लेल भेटैये एतय अलग हे तरह के अपनापन रहैये जे बहुत ही ज्यादा
नीक नीक बात छै ई सब ई जल्दी अहाँ के बाहर मे शहर मे नय भेटत ई सब चीज।
हुँ अपनत्व भावना छै एतऽ जादा।
हँ एतऽ बहुत जादा अपनत्व भावना छै आओर इहे सब पता चलै छै जे समाजमे रहनाइ समाजके समाज लोकक कते रूप से कते नीक जेना मदद करै छै से एतऽ पता चलै छै अहाँ के शहर मे ई सब सब चीज पता नहि चलत शहरमे अहाँ देखबै कि जे एक सँ दोसर घर मे अगर केओ मइरो कटि गेलै ने तऽ ओतऽ देखै लै नय जाइ छै। लेकिन अपना सबमे एना नय होइ छै एतऽ अपना सब देखबै अपन सबके मिथिला मे जे अगर किछु एहन भऽ रहल छै तऽ एक एक आदमी के किछु किछु भऽ गेलै तऽ दोसर आदमी बचबै ले जाइ छै ओकरा बचेलक ओकरा समझेलक ई सब चीज छै कोनो भी काज भेल तऽ एतका समाज एतका लोक दोसर के काजके अपन काज मानिकऽ पूरा जी जान लगा कऽ पूरा तनमन धनसँ करै छथिन काज।
हुँ।
तऽ से सब देखैइके लेल भेटैत अछि।
उंम्म हुँ मतलब समाजो एकटा परिवार के हिस्से लागैत रहै छथिन एतऽ के व्यवहार स
हँ एतयसँ एतय जेबै भाषा अपन के समाज समाज नै एक टा परिवार लगैत रहै छथिन। जेना क आर सब बताउ जेना काल्हि हम भोज खा के आयलौं तऽ भोज मे देख लियै अलग तरहक प्रेम स्नेह नजर आयल सब एक दोसर से हस् सी् ठठा करैत खेनाइ पिनाइ खेलैथ ओतऽ अपनापन किछ अलगे नजर एलै
हँ
से सब रहै छै जेनाकि अहाँ बाहर मे शहर मे देखल जाइ छै जे बफरिंग सिस्टम रहै छै जाउ अपने से लऽ क खाउ ओइमे ओते स्नेह अहाँके नै देखै के लेल भेटत लेकिन अहाँ अपनके सभक गाम अपन सबके गाम में जे भोज भात होइया ओहिमे लोक अपन हाथ स परसै छथिन आ हाथ स परसला के बाद जबरदस्ती जबरदस्ती आओर खुआबैत रहै छथिन दूटा और लऽ लिअ दू टा आओर ल लिय चीज देखै के लेल भेटैए एतुका लोक के ने अपन सब के मिथिला के लोक के दिल बहुत बड़का होइ छै एतुका लोक खर्चा स नय डरै छि ई चीज देखय के लेल भेटैया बहुत स दू तीन टा चीज सीखय के लेल अपना सबके भेटैया
सीताजी के जन्म भूमि छनि
हँ ई अपन सबके सीताजी के जन्म भूमि सेहो भेलनि। अच्छा जनकपुर गेल छि की
हँ गेल छी ओत त गेल छी काफी मतलब बहुत ही अप्रतिम जगह छै ओ
अच्छा जनकपुर के बारेमे किछ बताउ हम तऽ नहि गेल छियै एखन तक दिक्कत हेतै आब त फुरसत के अभावे रहै छै
हं काफी सह जेनामे कल्चरके बहुत ही ज्यादा मतलब देखाया धनुष राखल गेल छै फेर ओतऽ माता जी सीता राम आओर लक्ष्मण जी के मूर्ति छै आओर अतऽ देखेयल गेल छै जे जनकपुर मे मतलब केना मतलब पहिले राजा महाराजा मतलब जे छै जनक जी हुनकर घर छैन मतलब की आलिशान मतलब राजमहल टाइप के त ई सब देखाल गेल छै बहुत ही सुंदर सुंदर मतलब की खाना बहुत नीक छै
इ सब अपन सब के ऐतिहासिक चीज के दर्शाबै याऽ
हूं
आर ई सब किछ सिखो भेटै छै जेनाकि देखझ के लेल भेटै छै जे सही मे किछ भेल जे अपना सबके कहानी सुनायल जाइय ओकरा सत्य रूपसँ घोषित करै लए ई चीज सब जे छै से बहुत बड़का
हं महत्वपूर्ण भूमिका निभाबै
बहुत भूमिका निभा रहल छै ह तऽ ई सब चीज बहुत फायदेमंद छै अपन सबके धार्मिक चीज के आगा बढ़बै लय
आओर सबसँ बढ़ियाँ हमरा लगैये कि अपन सबके जे मैथिली भाषा छौ ओ विश्व के सबसँ मीठ ठी भाषा छै।
मीठी भाषा छै आओर हम गेल रही औरंगाबाद गेल रही तऽ ओतऽ हमर अपन एक दूटा अपन जिला के लोग भेटलैथ तऽ ओतऽ हम बात केलौं तऽ हमसब अपन मैथिली बात करै छेलियै तऽ अगल बगल के जे लड़की सब रहै छेलखिन हेँ तऽ हुनका सुनिकऽ एते अते नीक लागै छेलैन हेँ जे ओ कहै छेलखिन जे अहाँके भाषा हम बुझि जाइ छी आहाँ लेकिन हमरासँ मैथिलीऐ मे बात करू हम अहाँके हिन्दीमे जवाब देब लेकिन अहाँ मैथिलीमे हमरा किछु कहू
आ ओते मतलब की मीठा छै न कि मतलब की लोग अट्रैक्ट भऽ खीचा चला आबैत रहै छै भाषा के तरफ जे मतलब गौर सँ सुनऽ लागै छथिन जे की एहन बात
हँ हँ ओ भाषा। बात अगर अहाँ नहियों किछ बुझबै न तैयो ओ भाषा बहुत आकर्षित करैये करै छै। तऽ ईसभ की ईसभ ई सब चीज जे छै से बहुत नीक रहै छै आ मीठी भाषा अपन सबके मिथिलाके ओनाहींये नय कहल गेल छै ओकर ओ भाषा अपना सभके सुनलाके बाद अपनासभ अपनासभक भाषा अगर क्यो आओर सुनै छैथ। तऽ हुनको सेहन्ता लगै छैन जे कते नीक एना बाजि लै छथिन। तऽ ई चीज जे छै से
जेना अहाँ बन दुर्गा गेल छियै की
कतऽ
वन दुर्गा
नय वन दुर्गा तऽ हम नय गेल छी।
मतलब ई मिथिलाञ्चलके एकटा आओर मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्ण इतिहास टाइप के किछ कहै छै यूनिक नेस छै। एकटा गाछसँ पूरा मन् मंदिर के डिजाइन बनल छै।
ई सब आश्चर्य चकित बला बात छै हाँ
आओर ओ कोनो मतलब की मतलब आर्किटेक्ट आइब के किछु नहि एहन बनेने छै ओ नेचुरली बनल छै ओतऽ कहल जाइ छै जे भगवान के द्वारा वनमे दुर्गाजी मतलब उत्पन्न भेल छथिन इहे कारण हुनका वन दुर्गा कहल जाय छै आओर पूरा हुनकर घर जे छैन से उहे मतलब एकटा गाछ के डिजाइन सँ बनल छै आओर मतलब प्रॉपर अहाँके घर देखैत एना।
अच्छा ई तऽ देखैमे बहुत ही सुन्दर भाव दृश्य लागैत हैत।
आओर मतलब ओतऽ जाक अहाँके एकदम मतलब सुकून भेटत मतलब एते शान्ति छै।
एकटा चीज के अपना सब गौर करबै कि कोनो भी मंदिर मे अगर जाइ छियै। आ कतबो दुखी रही कतबो आत्मा खुश नहि रहै लेकिन ओतऽ गेलाके बाद अहाँके लागै छै जे हँ अलग तरहक खुशी भेटै छै अलग तरहक
आओर तै मे अपना सब के तऽ की खासियत छै न अपना सभके तरफ बेसी अहाँके महादेव के मंन्दिर भेटत आओर महादेव के मंन्दिर जे छनि के हमेशा मतलब कि सुनसान या जंगल मे होइ छै ओतऽ आओर शांत ति रहै छै लोक नेचर सँ कनेक्ट कऽ पाबै छै।
हँ ओ तऽ आओर शांत आओर ओतऽ ईसभ चीज जे छै से देखयमे मतलब जेना लागै छै जे नेचर। अहं उएह चीज शहर मे देखू तऽ शहर मे ओते अट्रैक्टिव ई सब चीज नै लागत। किया तऽ आब नेचर मे किछ रहलै नहि लेकिन अगर अहाँ अपना सभ गाम मे देखबै तऽ गाममे हर चीज पर अगर हर चीज गौर करै वाला बात छै जेनाकि पानि मे एकेटा पानि मे पोखरि मे मछली सांप सबटा चीज रहै छै। अरखे एक दोसर के क्षति नहि पहुंचाबै छै त इ सब चीज सोचै पर मजबूर करै छै।
हँ हं अय मे त जेना अहाँ गाँवमे रहियौ। तऽ अहाँकेँ कहियौ एना नय हेएत अहाँ शहरके याद आयत पर जे शहरमे रहै छथिन। हुनका सभके हर वक्त गाँव के याद आबै छैन कियाकि गाँव मे एतेऽ ज्यादा मतलब कि
अपनापन छै शान्ति छै एतय स्वच्छ हवा भेटै छै सब किछ स्वच्छ भेटै छै। तऽ ईसभ चीज जे छै से देखयके लेल अपना सभके भेटैया आओर ज़्यादातर ओकरा मानल जाइ छै कि शहर के लोग ज्यादा बीमार पड़ै छथिन किया तऽ ओतऽ प्रदूषण सबस ग्रसित एरिया ग्रसित एरिया सब भऽ गेल छै ओ सब।
पॉल्यूशन सब पूरा छै।
हँ लेकिन गाममे एहन किछ देखै के लेल नय भेटत गाम मे एबै तऽ अलग तरह स्वच्छ हवा आओर अगर रेेशियो देखल जाय तऽ शहरी रेेशियो कनि जादे छै। बीमारी के मतलब हेल्थ इशू के आओर गाम मे जे छै ओ कनि कम छै रेेशियो।
अरे ऐत आहा देखबे। उमहर एत तऽ अहाँ सब देखते छियै तऽ अस्सी नब्बे साल के आदमी मतलब एकदम मतलब फुर्तिला छथिन। चलि रहल छथिन रोज में जा कऽ सए सए टा रसगुल्ला खा रहल छथिन आर किछु नहि भऽ रहल छै हममा त की केओ बचपने से रहल छै।
आ जखन की अहाँ बाहरमे शहरमे देखबै तऽ ओतुका लोक सबके साठि सत्तर पर घुटना मे दिक्कत सबकछु में दिक्कत ई सब चीज हालकि एखन तो सााँस ले मे की ज्यादे दिक्कत आबे छै। दिक्कत के सामना हुनका से करऽ पड़ै छैन त। ई सब चीज बहुत ही ज्यादा अथी करैय अपना सबके। ई सब सब गाम में स्वछता के दर्शाबै य।
हँ।
आओर बताऽ जलखै भ गेलै।
हूं भऽ गेलै अहाँके
बहुत बिजी रहेलौं हें।